क चल छै बहिन
के छियै अहाँ अपन कहू
हमहूँ ठीके छियै हमे सोचलियै अहाँ सेकप कर ले छियै बड़ी दिन भए गेलै
हँ नहि नहि भेल तऽ छलियै बड़ दिन हमहूँ सोचै छलियहु लेकिन की करियै अभी बच्चा सभके छुट्टी चलै छलै ने आ एहिसँ बच्चा सभके इसकुल खुजल छै तऽ एकटा बच्चा गेल छै आ एक एकटा बच्चा अभी सुतले छै से
तर बच्चा की भेल अचा अच्छा छुट्टियो भेलै
बाह अपरे एमर के स्कूल तऽ पगला छै
ओहि तऽ कु इसकुलमे भए छै कु इसकुलमे नहि भए छै कुछ खुलल छै कु बंन्द छै कुछु नहि बंन्द भए छै
हँ अभियो कतेक स्कुल नहि बनत के ले अछि अभियो दू चार दिन के सुनै छी कि चलत
गरमी एमे स ब गरमी छै
हँ बड्ड दिक्कत होइ छै बाबा अहाँके च चाय पानि भए गेलै
नहि बहीन एखन तऽ नहि भेलै अखनी बैसल छियै
अच्छा
आबतऽ
किया आइ बड फुरसत मे छी मालिक नहि छथिन
नहि आज हमर मालिक बाहर गेल छै ने तेश से
अच्छा से सेना फुरर्सत मे छियै बच्चो सबके छुट्टी भेटल छै मालिको नहि छथिन
की बतबै बच्चा सबके छुट्टी भेल छै तऽ की दिमाग खराब कर दे छै छै हमरा
हँ लेकिन बच्चा सभके दिमाग तऽ खराब करबे करै छै लेकिन अभी मेन छै कि भोरकाके जे रहै छै ने हड़बड़ी से आदमी के कनिक आराम भेट इसकुल नहि रहबाक से
यह सब बात छै क करब बड गर्म छस ब एमे सल वर्ड गरम छै
ए देखियौ इम्हर के गर्मी तो हर साल रहै छै पिछुलका साल भी तो एहने गर्मी छलैया एकदम लागे छै कि शरीर पर कपड़ा नहि रखे आदमी एहन गर्मी लागे छै कोइयो कपड़ा पहिर लियौ कोइो कप कपड़ा पहनलियऔ बहिन एकदम पसीना से बोथम बोथ रहे छै आ देखियो ए सी भी चलेबे या पंखो चलेबे कितना एके जगह बैसल रहबे काज तो करा करे के पड़े छै
हँ ओ तऽ छै किचन मे जो खान हों कार खन कर खान ह कर करते करते त ागत छै आओर सबप तू बहीन
बस चलै छै बहहिन कोना कऽ कोना चलै छियै गर्मी काटै छियै बच्चा सभके बना बना कऽ खिलाबै छियै पिलाबै छियै आ देखियौ ने गैसो इतना महंगा होइ ैसो लागे छै हमर खतम होय वला छै आ
ब् महगा छै नम्बर पच्चीस पच्चीस दिन के बाद लगता है तौर से नहि दता है
हँ तऽ हमर नहि जानै छियै हम लगा देलियै पच्चीस दिन भेल छलै हा तऽ हम नम्बर लगा देलियै लेकिन देखियौ ने कहै छै कि क हम एक बेर फोन केलिये कि भैया से कब तक हमरा देबै तऽ कहै छै कि जब मिलेगा तब हम आपको दे देंगे एहन हमरा बार बार कॉल नहि करके डिस्टर्ब करियौ बाप अपे जे ताव छै ओ लोकके ह समय पे भेटबे नहि को करै छै बहिन
हमू त बििल ल द गस बुझली वही पाँच पाँच हजार तका पैंतीस पति सए टा
ए ब्लैकोमे नहि भेटैत छै आब आब जल्दी ब्लैकोमे नहि भेटैत छै
क हम लेकिन अठ्ठाइ सप्त काममे
ह देखियौ तऽ हजार टाकाे चीज अठाइस सए रुपैआमे
ओ पाँच पाँच हजार टाकामे दैत रहै आ हमर कए कहतै टोकन कटल रहै तऽ हमे गेलियै रहए देख कहै छै की ई सरू गू रू भ अप ने दूसरा को दे देब फलना कर देब चिलना कर देब कटलोके बादमे दट छै
हँ से हमरो कट कटल छै लेकिन कहलियै नहि अहाँकेँ बतेलियै ने अभी कि कॉल करैत छी ने कि भैया कब तक लै लेल अहाँ डिलेवरी देबै तऽ कहैत छै कि जखन अयतै तखन हम अहाँकेँ कॉल करि देब अहाँ बार बार नहि कॉल कर कऽ डिस्टर्ब करियौ बाप रे जे लागे छै कि भी आई पी बनल छै सब अभी भाव बढ़ल छै बट भाव बढ़ल छै गैसो के आ गैस आदमियो सबके
तेल आार भी महगा भए गेलै सब्जी आर इतना महग महग छै ने
की कहबै बहिन जानै छियै पांच सए टका ले के जाय छियै सब्जी तरकारी खरीदे ल लेल से जाने छियै कि भ होवे छै आलू प्याज ले छियै पांच पांच केलो एक पसेरी लेलो आ तखन दू चार टा सब्जी ले छियै आ पााय सब ख खतम हो जाइ छै
सभ खतम भए जाइ छै सभ ई पाँच सए टाका तऽ एक्े दिनमे खतम हो जाइ छै
े नहि करे छै कि ओकरा मे सब्जियो छै आ एतय देखियौ तऽ पााय सब खतम होल छै
पठ मह हँ भागिय त
बड़ महंगा छै आ देखियौ आम सब ई बेर मे सए रुपआ मे चार किलो पाँच किलो भेटै छलैया अ भेटे छलै ने आइ ई बेर देखियो कि आमो के ओहने दाम छै बच्चा सब के की खिलेत ते आदमी की पिलेते समझे नहि आबै छै तऽ
ओहू दूप किलोतै सए कमे
बुझौ सए के दी किलो आ कत सए के पांच किलो भेटे छले सुन्दर रहे छले तऽ तीन के जी से चारि के जी देय छलियया आ आइ ई बेर तऽ देखियौ ने डेढ़ के जी दू के जी ओकरा से बढ़बे ने करे छै
पड़ै छै वी निकम नहि पड़ै छै मह क त ने सए टा बापजूद भी खराबे द छथि कोन मार ब छै मीठा मिठाइ अच्छा
नहि न आना गुदगर रहे छै गुद्दो नहि कितना भेटै छै छोट छोट रहै छै मालद लै छियै ने मालदाह नहि बम्बइया तऽ जानै छिय खूब पैघ पैघ नहि अछि एकदम छोट छोट छै मीडियम साइज तऽ से जानै ओकरा मे गुद्दो नहि रहै छै ओहना गुठलियै एकदम आंठिए रहै छै मोट की की करबै बहिन आब जे भेटतै बाजारमे सेी ने अहाँ खरीद करके खिलते पिलैते बच्चा सबके
नहि मोबाईल नहि देलकै
हँ ओहने हमरो भेल छै कि बम्बइया छै मीठ छै ले लियौ नहि ले लियौ नहि फेर एतय आयल रहै हमर दुआरिए लगमे गुलाबखस बुझलियै तऽ ओ आम लेलेे छियै तऽ ओ कनिक नीको दिखै छै आ खाइयोमे नीके लगै छै कनि ओहन तऽ नहिए छै जेहन हमर ऐं गाछी सबके रहे छै आ देखियौ ने हमर गाछी मे जे फड़ल छै से खाइ वला कोई नहि छै ओतऽ गाँवमे एहन सभ कोइ एहने सब खा पी कऽ खतम करै छै आ एहाँ देखियौ बच्चा सब लल- ललचाइ या
तब की करब बन बहरा छै बहीन सब कुछ छै भिंडी पचास टका हेलो चालीस टका किलो घीउरा
बाप रे
चालीस टाका आ हमर खेतसभमे सोचीह तऽ
हाँ सही बात छै आ देख- देखियौ शहर सभमे की होइ छै न की जगहो नहि नै ने रहै छै की आदमी कनि मनि बोइ देत तऽ तनि भिंडीयो भए जाइत तनि टमाटरो मिरचाइयो मतलब नहि ढेरी तऽ कमसँ कम दू चारो दिन चार - -पाँंच दिन आदमी खा लेल वैसन हो जाइ ओहो तो नहि रहे छै आब जगह आब तऽ सब जगह देखबै तऽ मकाने दुकान आदमी सब पीट लै छै
सही बात कहलूँ हें बड़ी ई छै
बड्ड दिक्कत छै अं हँ महँंगाई तऽ बढ़ले अछि आब की करबै जेहन कमाई छै तेहन खर्चा भेबे नहि करै छै ओकरा से ज्यादे खर्चा हो जाइ छै छै कोना न कोना आदमी व्यवस्था कर के चलै छै
उहि बात छै
आ देखियौ न बच्चा सबके भी फीस भरै के छै एक महिना नहि भरै छी न सखी दोसर महीना लागे छै की पहाड़ हो जाइ छै
बड्ड होइ जाइ छै आ ओकरा सबके की छै इस्कूल वला के इस्कुल वला तऽ बढ़िआं ने मोट पैसा ऐते हमरे सबके ने पहाड़ गुझेते
ह्म आ केतनो क दियौ कि अहाँ कनि कम करि दिअ ई कर दिअ नहि एकेटा बच्चा नहि ने पढ़ै छै कि अहाँके हम कर कम कर देब दोसरोके तऽ बच्चा पढ़ै छै जे ओ जानतै तऽ हमसभके बाले नोच देत तऽ हम सब सोचे छियै कि सही बात
सबकुछ महगा छै बहिन आओर सब बतबु की सब करै छी अहाँ
किछ नहि एकटा काज के हमरा अभी किछ नहि हँ अभी किछु नहि बननेे छियै बनेबै नहि बहिन अभी कार्यके एकटा काज भेटल छै हमरा
ह ह बड़ नीक सुन्दर काज छै बहि
आ अहूँ करै छियै की
हँ बहन हमहुँ करे छियै बड सुन्दर काज छै आ बाद हल्लूक हल्लूक काज छियै
हँ हँ दे तऽ छै बड आसान आसान रहै छै टास्क कतहु टाइप करे के रहत कतो बात करे के रहत
हँ हमरो बात करैके काज छै
अच्छा हमरो तऽ ओहे भेटल अछि आ ओकरामे पाइयो ठीक भेटैत छै
छै बहुत अच्छा छै बहुत अच्छा काम छै अपनना सब की इ् चाहबी घर बच्चे काम मिल जा क
बस बस ओह तऽ चाहबे करियै सी कहलियै अहाँ सही बजलियै
आओर कछ तनी चाही य
नहि देखियौ दू पैसा आबे छै ने आदमी के तऽ तनी बलगर रहे छै आदमी अपना परसँ कछ हँ दुआरि पे किछु आब गेले तो बाल बच्चा जीत कलक तो चलू मालिक से मांगे के जरूुरत न पड़े
नहि पड़ै छै आ छोट मोट काम अपनो भए जाइत छै ने नहि भए जाइत छै छोट मोट काम रहै छै तऽ हो जाइ छै
बड्ड काम समहरैया अपन हाथ के पैसा से बहिन बडड काम सम्हरै छै
को कुछ आयल तऽ ले लियए कख न कु चु
हँ या साड़ियो कपड़ा कुछो लेबे के छै तऽ आदमी के देखियौ हर बेर तो नहि ने होे छै कि मालिक के लग मे पैसा रहै छै कभी तो होइ छै कि हनकर उ खरो हाथ टाइट हो जाइ छै तखन हम अपन पैसा से जे काज कर ले छी तऽ ओ सब के भी तऽ दिक्कत तऽ नहि कतऽ तऽ
बहुत दिक्कत सही बात कहली बहुत स बहुत बहुत सरल छै आ बहुत नीक छै
बड नीक छै बड नीक छै घर में बैसल काज दय छै बहुत नीक छै
से छै बहु नहि नहि हम ब लागे छै
तऽ से सोचलहुँ कि पहिले बाल बच्चा से अभनिर्भित छी अभीसभ बाल बच्चा शान्त छै तऽ किया नहि काज कर लियै आ फिर तऽ बाल बच्चा जे हँ बाल बच्चा जे उठता हत हँ तऽ फिर तो घरबाे काज रहबे करै छै
फर करबबाक काज ब चाक पीछे धरब ई करत ओ करत
आ नहि कहियौ बड काज रहै छै बहिन जाइ छिय ह ह ह ठीक छै ठ छै काम जाइ छी कनि काम ल निपटा ले छी छै